उसका ही प्रॉब्लम है हेलो हेलो हेलो
हुँ
हेलो हेलो हँ नेटवर्क लगै छै हेलो
हँ
हेलो तोहर साइड के नेटवर्क लगे छै की ठीक न छै छै सखी की
पहुँचा द छोड़ हेलो
हेलो
हँ
की हाल चाल छै सखी
हमरा अर तऽ सब नीक छै तू बता बऽ
तोहर साइड के नेटवर्क ठीक न छै का हम हेलो हेलो के बहुत टाइम से करे छीयै ओन्ने से आवाज न आबै छै
एने के त सब ठीके छै
हम नेटवर्क के बात करे छियै सखी कि तोहर साइड मे नेटवर्क
एने तऽ नेटवर्क तऽ ठीके छै हम तो छता पे हिये छिये न
तब बड़ी हम बार हेलो हेलो करे छियै तऽ ओन्ने से कुछ अबाबे आवाजे न आबे सेह खातिर हम पूछे छियै कि नेटवर्क के तऽ नऽ समस्या छै ओन्ने
हँ हमभि तो हेलो हेलो कर रहल छियै
नहि जा खायइ की जादा
तब बोले छै कैसन उधर के मौसम छै
एने के तो सब ठीके छै अभी तऽ हाबा चलि रहल छियै न
हुँ एने तऽ बड़ी देर से बिजली कटल रहे छै बहुते गर्मी लगै छै बहुत तेय गर्मी पड़े छै अभी तो एकदम बारिश होबे नऽ छै तऽ एकदम मन व्याकुल लगै छै गर्मी से
एने तो अभी हवा चलै छै
हमर इलाका मे बहुते कम बारिश होवेय छै ई ई जगह परे एकदम मन सब जगह एते पानी पड़ै छै कि बाढ़ आबै छै अभी हम देखल रहे छियै न्यूज जेकर मे पुणे मे लगा तार छओ दिन से पानी पड़े छै पूरा एकदम रोड पे पानि जम जाइ छै एक आदमी के त कार पूरा डूब जाइ छै फिर देखल रहै छियै कि सूरत मे एगो मोबाइल के पूरा शोरूमे पूरा पानी मे डूब जाइ छै पूरा मोबाइल लैपटॉप सब खराब हो जाइ छै दू सौ करोड़ के नुकसान होबैय छै
काइ लऽ हँ तऽ एने भी तऽ बहुत दिनक के बाद आज धूख उगल रहल छै न
हूँ
बताबह त्यहार घर त त्यहार इलाकामे गरमी कैसन छै
खाली गर्मीए के बात करे छै सखी गर्मी तऽ बहुते खराब छै एकदम पसीने पसीने होल रहे छियै कखनिये से एने बिजली कटल रहे छै तऽ एकदम मन व्याकुल लगै छै आब लाइन आबै छै छै कि नहि आबे छै हमर मााय तो रात्रि के भोजन बनावे लगल रहे छै
एने त आज एको बर लेन न कटल रहै छै आ धूप उगल रहे छै बडे दिन बाद प छे दिन बाद धूप उगल ब
ओ न एहिनतो रात मे बारिश होवे छै दिन में धूप निकले छै फिर दिन में बारिश होवे छै छै तऽ शाम तक धूप निकलि जाइ छै ऐसन कोई यहाँ दिक्कत न होइ छै धूप के धूप तो न कलबे करै छै
त बड़े दिन बाद धुप उगल छै आ खाना पीना सब हो गईल
हँ दुपहर में तऽ खाना हो गेल छै हमर माई बनावल रहै छै आज चावल तड़का परवल आलू के सब्जी आ र रतोबा बनावल रहै छै अभी तो रात्रि के भोजन के प्रबन्ध मे हमर मााय लगल रहै छै आ तऽ हमर घर तऽ आज परवल के भूजिया आ और दाल के पिट्ठा बनावे रहे छै हमर मााय हमर मााय के दाल के पिठ्ठा बड़ी नीक लगै छै
हमरो मााय के तो बड़े नीक लगे छै बड़े दिन पहिले ओ आर नय घर बनाय रहल छै
ह आ तोहर बहिन के की हाल चाल छै
हमार बहिन के बे सनी के
हूँ
बड़ी लगे छै कि तोहर जगह मे बड़ी हवा चलै छै ने बड़ी घर घरके अवाज आर्बे छै
ओ तऽ पंखा पंखा के आवाज आ छै
तऽ तू कहले रहे छै कि छत पेछे तब छतुओ पे पंखा लगल रहै छै की
न सखी अभी हमर माय घुला ल छी ई किछु काम छै तऽ हम आबै छी
हँ
ता जे एतवार के पढ़ाई ट्यूशन रहै छै कि नहि रहै छै आज
ना रहै छै
तऽ क तोहरा के कोन काम छै सखी कोन काम करे के रहे छै अभी
अभी त हम केना पूछु कर
त तोहर मााय की की कहे छै की लाबे ल कहे छै
ओ गेहूँ ऊपर से उतारे रहे कहे छ तऽ ओहि हम छत प रह छै त गेहूं उतारै ला
ओ तऽ गेहूँम उतार लेबे छै कि अभी बाकी रहे छै
न हो सकी हमार माय बोरा मे भरके रखनेे रहे छै छै त खाली उतारेके रहै छै
ओ हँ तऽ ठीके छै धूप निकलल रहे छै ते जड़ी तो धूप लगाबे पड़ै छै न गेहूँम के पिसाबे से पहले
हँ मील मे
तऽ तू ही जाबे छै पिसाबे लऽ गेहूँम
हँ त और के जाइत ए जेे छै घरबाक के थड़ा समय
ओ तऽ अभिये जाइ छै
न सखी अभी थोड़ा देरीमे जैब
हुँ पंखा के बड़ी खटर खटर आवाज आबै छै सखी
हमरा तो यहा पसीने पसीने होवे छै पता न कखनी बिजली आबै छै ना आबै छै
एहाँ त बिजली आवले छै न बडी देर जी आज स लाइने न कटल रहे छै
ना तऽ हमरो इलाका मे एते लाइट ना कटै छै ऐ कखनियो कखनियो काटै छै तऽ दस मिनट पाँच मिनट मे आ जाइ छै लेकिन पता न आज कुछ गड़बड़ी होबे छै की का की लाइट काटै छै
हूँ
हमरा के ते एकदम पसीने पसीने होल रहे छीये आज तो हवो न चलै छै हमर तनी तो
एने तो खूब हवा चल रहल छै
हुँ
आओर बताबऽ सखी तोहर घरमे रात्रिके भोजनके की प्रबन्ध छै
हमर माई तो बनावे रहे छै रोटी आउ ओहि सुबह वाला बचल रहे छै सब्जी आलू पटल के आउ हमार बाबूजी बाजारे से कुछ ले ले आबे छै
ओ तब तऽ ठीके छै तोहनी केऽ
हूँ
आज तो एतबार छै तब तो घरेमे बड़ी काम होवै छै आज तो हम बहुते कपड़ा लत्ता खिचै छियै तऽ थक जाइ छियै ओहीमे
आराम करै छियै अभी तो अपन बहिन से बतियाल रहे छियै जड़ि तऽ ओकर बु बुदरू बड़ी परेशान करे छै कि हम मोबाइल देखब हम मोबाइल देखब रोवे लगै छै
हूँ
तऽ फेरि दे देबे छियै
ओ बतावऽ
हेलो
हँ
का कहै छ सखी
आ बताब तोहार घर मे सब कैसन छै
सब ठीके छै सखी ओर सबको ठीके छै ठीक सखी हमरा के एगो काम आबै छै तऽ हम करे छियै तोहरा के बादमे
ठीक छै प्रणाम सखी